हँ बहिन गोर लगैय छियै
हँ खूब खुश रहू नीके सुखे रहू आओर कहू की हाल चाल छै
सब नीक छै अपन कहू की हाल चाल
हँ हम चा आओर भी सब नीक छै हँ आरो भोजन पानी भऽ गेल हँ न अभी चाय पानी न भयल
ओ हमरो चाय पानी बहन ना भेल जे सोचलियै कि जे अहाँ से तनी बात कर लेबे छियै बड्डी दिन हो गइल छै
ख कयले छी अहाँके आओर अहाँके अ म घरमे सुनय छियै कि शादी ब्याह छै कि
हँ हँ हमर चाची के बेटी के शादी हय छै
अ अच्छा त कहिय होइ छै
एक उनीस तारीखकें तिलक होइ छै आर एक किस तारीखके व्रत छै
अच्छा त अहाँ कहिया जायब वहाँ
दे खब त रोजे फोन आबय छै कि आजो आज ओ लेकिन अभी बाल बुतरुकें इसकूल छै तऽ कैसे जइयै एहि से छियै कि पन्द्रह सोलह ले सत्तरह ले जइयै
हँ हँ ठीके छै आर मर मेहमान कहि अला एऐथिन सब
सओए सतरह अठारह ले थिन मेहमान ई सब
अबर गर्मीओ छै
हँ बडी ग
तऽ इम्हरो बहुत गरमी
हँ गरमीमे तऽ हालत खराब हो जाइ छै कि आदमी शादी बियाहमे तैयार वयार हो तऽ भारी भारी सााड़ी पहिनतै
हँ बाप रे बाप ओ तो आओर एकदम हालत खराब हो जाइ छै एतऽ गर्मी मे जे तऽ भारी भारी साड़ी पहिने बहुत के बैठे छै तओ हालत
हँ तनी मेकअप ओकप की करे बैस तो गर्मी के पसीना से झड़ त
सब बनि जाइ छै यार ठण्डा र शादी नीक
हँ हँ ठण्डा के शादी बड़ी बढ़िया हए जेना खाना उना भी गााय छै सब सधियो जाइ छैना खराब होइ छै
हँ न कहै छी अहाँ
हँ
अ
अलाइकी क शादी मे की की होइ छै अपने के पते है की
हँ लेके कि शादी मे अ पहला दिन तो अी से धनबट्टी से शुरू हो जाइ छै जेहि दिन तिलक जाइ छै ने वही दिन धनबट्टियो हो जाइ छै आ वही जे ओ लड़का देने से आबे छै त ने
हँ पीला कपड़ा में धोती बानध करके हँ धोती में बानध करके आबै छै धान ओकरे मे लड्डू रहै छै छठ धान रहै छै फिर से हल्दी रहै छै दूध रहै छै ई सब दूप तो सबसँ शादी मे सबसे शुभ चीज होइ छै
दूभ हल्दी तऽ आउ हो तहन जाइ पहिले के जमाना के न्योता भी दुबे हल्दी से पड़ै छै ज दुवार पे अगर हल्दी कसैली ले के और दूध ले के ठाढ़ हो जाइ छियै तऽ ओ न्योता परड़ जाय छय हीक
हँ आ क ना सुदर सुंदर गीतो होइ छै आजकल गीतो सुन सुन के रुआ आय भ जाइ छै
ह तऽ आ बेटी शादी मे तो आर संगीत होवे छै कि सुन कि आत्म फट जाइ छै
हँ फिर मड़बा होइ छै मड़ब मे तऽ दुनिया भर के कामे होइ छै कैसे होइ छै मड़वा अहाँ तरफ के
हँ बनब दन भी त चार गो पाँच चुनवो अथी दमाद या फिर भी तऽ प पुरुख सभ मिल
हँ हँ
आऔर चार गो खुटा बाँस के बालूर टीना हँ टीना मे बालूर भरके आर ओर मे गाड़ देवे छै आओर आर बाद फिर बाद की बाँसमे पुआल के छारी दे दे के छजा संपन्न अहा करते छड़ल जाय छय त ऊ त भ गेल जे मड़वागढ़इ आब आओर बाद फिर लड़की लड़की के मााय बाबू सब जे हथिन से वहाँ मड़बा पे बैठल छथिन तऽ पण्डीजी जे अ छै से तनि पूजा पाठ करबा के आ ओर बाद घीढ घिढारी वही मड़बामे करबाबय छै मड़बा पूजवा के
हँ हँ घी ढारी होइ छै घी ढलाय छै ने घी घी ढारी मे के करै घिढारी फुआ करै छै कि
फुआ करय छै चाहे बहिनो आर करय छै चाहे धिसवासीन हँ कुल खानदानकें धीसवासीन करय छै हँ तो वही एगो कटोरामे घी आओर माय बाबू संगे घुमय छै तऽ वही तनि घीवा के पांचो पौआमे अधे तपल जा करके ओ ओकरा आओर से ढारय छैइ आ वही घी आरके टीका लगाबय छै त ओही भ' गेल थारी
ओ बड्डी सुनहावन लागै छै शादी बिआहमे
तऽ त' के माहौले एकदम अलग होबय छै त' कहिया कहिया के बुलायल भट यल पर परिवार सबसे भेट भय जाइ छै
हँ त' आजकल तो हल्दी होइ छै हल्दीमे हल्दी रंगकें पहिनल रंग के साड़ी पहिनल जाइ छैइ छै मेहन्दीमे हरा रंगके हां हल्दीमे आजकल पीला पहिनल जाइ छै
तऽ
नाच कूद भी ओतने होइ छै
तऽ पहिलेकें जमानामे एगो जे हल्दीमे प साड़ी ओ पेढ़ के बैठ जाइ छै छै कनिया से ओहि साड़ी फेर अं बराती दिन खोलय छै
आर आजकल तऽ मिंटे मिंट के मे कपड़ा बहुत
हँअ फैशन के चक्कर मे मिनटे मिनटे कपड़ा बदलय छैइ त
द्वार पूजो होइ छैइ जयमालो में भी बडी मजा आबय छै
जयमालो में अ सास परछै दुल्हा परछैे के बाद तनी काँसा के चाह पीत तल के गिलास में दूध पिलाबै छैई दुल्हा के आ ऊ गिलास फेर दुल्हा के हो जाइ छै छै
ओ आ लोढ़ो से ने परछल जाइ छै
लोढ़ा से परछल जाइ छै आ फिर ओ दूध दुल्हा जल्दी नइ पियै छैइ गछवाबै छै अं सास से हँ कि सास से ई विध हम के बाद हमरा आर के दूध पिये बदिल की देब अहाँ
हां
अहाँ तऽ फि फेर सास गछै छै सोनार अंगूठी चाहे वस्त्र कुछो तब फिर चैन हँ कुछो इहे मोटर सााइकिल उइकिल हँ देब के गछै छैइ तब फेर दूध पीअइ छै तऽ जे तनी नीमन लैक रहै छै ओ अ नहि नहि तंग करै छै लेकिन जे तनी चंठ रहै छै तऽ हँ तो बात धर के बैठ जाइ छैइ हँ ओ बात धर के बैठ जाइ छै
आर अपने आरके कार्य उर के काम भेटल छैइ की
हँ हमरा आर के तो काज भेटायल छैइ अहाँ के त कार्या के
हां हां बहुत अच्छा ऐप छै उ
जैसे हम आर अहाँके बात करै छी छियै न ओइसही बात करके ओ ओकरामे दाम मिलै छै
हंअ्
हँ ऐसे बात करे मे तऽ कोनो फायदा नई छै न लेकिन ऐसे उ ऐप के माध्यम बात करबै न तऽ फिर ओकरा मे पैसो दामो मिल तै
टास्क के नाम छै फोन ए फ्रेंड वाला टास्क ना हा हर मे मिल छै ह ह मे मिलै छै
हू बतावा एक दूसरे से ऐसे ही बात करके टाइम वेस्ट होय छै ऐसे बात करबै तऽ दूगो रुपआ मिलतै नए
तऽ दू टका भेटाइ पाहो भेटाइ छै आओर
हँ हँ
त कस नीक बात छै
हँ
इतना आ महंगाई मे एगो सहयोग हो जाइ छै
हँ हँ आजकल के महगाई तऽ इतना हो जाइ छै कि फोनो रिचार्ज नहि होइ छै कोन से आ फोन रिचार्ज कराबे में माथे में दर्द हो जा छै क की इतना महंगाई मे फोन रह छै चार्ज होत
ह सही बात छै
हँ आर बताबऽ सकी की की हो रहल छै
ए रे की काम सखी अहा कय खराब भऽ गै छै त इतना र कमजोरी लगे छै की की कहब
ह की तबियत उबियत ठीक छैय ने
कारण एकदम पूरा शरीरे भारी भऽ गेल छैय आ एकदम लगै छैय कि जैसे अन्दरसँ बहुत बड्ड कमजोर भऽ गेल छियै जानै नहि छैय
अच्छा
आ समझयमे नहि आबै छैय कि की करत नहि अब आब दू दिन तऽ आज भेबे कईब तऽ सोचलियै छियै कि अगर जे तनी दू तीन दिनमे ठीक भए जाय तऽ काहे ल तऽ हमरा आरके दवाइ खायके उतना नीक ना लगै छैय।
ओ नहि दवाइ उवाइ ले लहू सखी नहि तो आओर तबियत बिगड़ जेते की
हँ ने ओ तऽ सै निके कहैत छियै अहाँके अहाँ जाय के छैय अपन घर तनी मोसीर घर आवल छैय। छियै ने तऽ सोचलियै छियै कि कनि अपन घर पहुँच जायब ने कैसनो तऽ तनि स्थिर मन लागी तनि हमरा आरके दूसरा आर जगह मे न मन उचटा जाइ छैय।
ओ ठीक छैय सखी हमर ननद बुलाबै छैय कहीं जाय ले फिर कहबै टाइम मिलतै तऽ ठीक छैय।
ठीक छैय चलु ठीक छैय हँ हाँ खुश रहू। ठीक छैय खुश रहू